अ
अध्यक्ष जी प्रणाम।
उक राधे राधे।
राधे राधे और की सब भऽ रहल छैय।
बइ की हेतै एखन आब तऽ बैसले छलहुँ हेँ एखन। अब बहुत
जाय ऐब गेलियै घरपर।
हँ घर पर आइब गेलियै, आब भोजन के जोगार छैय।
बाह भोजन अहाँ बनेलियै कि भौजी बनेलक।
नै नै भ भोजन तऽ भोजियए बनेलकै ये, भोजियए बनतै रौ।
आ भोजिये, हमरा तऽ लगैया जे कान पकेड़के कही भोजी अहाँके बनबाबैत नहि त क लेकिन जे ठीके बढ़ियां अएछ कखनो कखनो सेवा सतगार कऽ देल करबै ओना कोनो बात नै छैय।
ओ तऽ ओ तऽ डरे करऽ पड़ै छैय ने हो।
आ हँ ओ डरे डरे करे पड़त।
ह आ तन पेर की तन पेर की की पनरक ई बनेलखिन आबो
अ की ब नै नै कहबहु की बनेलकै यए।
नै ने घुसा देलकै अहाँके।
नहि नहि हम नहि छलहुँ हें उम्हर गेलै अपन हम टी वी देखै छलहु, नै टी वी, नै टी वी देखैमे लागल छलहुँ हें। ह ह ह हँ हँ हँ हँ।
कोनो नै और तहन फेर की हां आएब गेलौ हम तऽ ऑफिसमे गेल छलौ ना भैर दिन काम केलौ हमरा तऽ समयए नै पता जे कतेक साढ़े नौ भऽ गेल ओ त एकटा भाया छै उ कॉल केलकै मतलब उम्म आ ओ फोन केलकै तऽ कहै छै कि भाइजी फ्री भऽ गेलियै, घर पर आएब गेलियै, हम कहलियै जे की घर पर एबै हम तऽ सीधे इमहरे चैल गेलियै। तहन फेर कहै छै कि कते भेलया टाइम तऽ कहै छै साढ़े नौ भ गेलै, हम कहलिये साढ़े नौ भ गेलै तुरंते लैपटॉप तैप त बन्द केलौ आ कहलिये आ गेलौ बाइक-ताइक उठा कर आएब गेलियै घर पर और सब बताउ तहन फेर अगा नै बस दू किलोमीटर दूर एछ।
तऽ बाइक से जाएब जाय छियै।
बाइक अभषेक चलबै छथिन अभषेक गेलखिन हे कनि उम्म पटना अ कुनू काम से।
अच्छा पटना गेलैन हय।
हां-हां।
की बात छलैया।
हां हमर ऑफिसे के काज से, अपने काज से। त जे जेना होय आ ह्म्म त ओ गेलथ हय। और हुनकर बाइक छलैन, हुनकर दोस्त के बाइक छलैन बाहर तऽ हम अपन चला लेलियै। आ आ हा हा हा एखन तऽ अपन बाइक खरिदाबतिये नै ना।
अच्छा कते-कते हुनकर ऑफिस कते दूर छैन।
हुनकर आय की काम छै, हुनकर तऽ कामे छैन इहाए कि बुआइत रहु इ डॉक्टर संग मिलैत रहु, ओय डॉक्टर से मिलैत रहु त बाइके पर कामे छै।
अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मे लगलखिन अय की।
मेडिकल मे हां-हां-हां।
अच्छा, उम्म अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मे। अच्छा-अच्छा तऽ ओ तखन तऽ काय जगह जाय पड़ैत हेतैन।
हय पूरा इलाका मतलब धऽ देेनै छैन, ई इलाका ए दिन ए इलाका ए दिन। दिन आएब ए इलाका के काम की करता बेचारा सीधे उम्म उ घरे पर बैसल-बैसल साइन इन करै छथि इन मोबाएल सँ।
आर के रहै छैथ। फेर कहियो-कहियो ओ जाके रहै छैन तऽ अपन चैल जाय छथिन। हां नै ते फेर खायले हां खायले। चाएर घण्टा मे उम्म एतेक काम कऽ देलखिन जे आब दू दिन तक कुनू काम करऽ के जरूरत
अच्छा अच्छा अच्छा हां तऽ बे क कम्पनी के तऽ काज से मतलब छै नै। हां हां हां ह और अहाँ के काज चलै छै ठीक-ठाक।
हमर काज हां हमर काज त बढ़ियां चैल रहल एछ प्रभु कृपा
अच्छ, अच्छा अहाँ काए बजे जाय छी।
हम अपन मर्जी से जाय छी जखन जा के रहल ओना टाइम हमर से साढ़े दस बजे निकलै छी, साढ़े दस बजे एहना गलत छै दस पैंतालिस मे निकले छियै, एगारह बजे पहुँचे छी।
अच्छा-अच्छा आ और आठ बजे, नौ बजे एलौ।
औ उम्म टाइम तऽ ओना उम्म छुट्टी के हमर साते बजे रहै छै।
हां हां लेकिन खुजल रहै छै नै ऑफिस, ऑफिस खुजल रहै छै नै।
हां हां हां हां तऽ की कहै छै उ हम अपन काम कर लैत रहलौ। नया-नया छियै और प्रॉब्लम सब छै तऽ हम अपना जे त उ काम हमरा कम्प्लीट करऽ के रहै छै।
हां हां सहिये कि अपन काज कम्प्लीट राखै के चाही।
हां हां हां हां।
हाँ काज जतेक बढ़ियाँ से करबै कतो भी त अपने फायदा होय छै ओय से हां-हां-हां लोक, लोक कहै छै हम दोसरके काज थोड़ी लोक करै छीये।
हां बेहद जी अगर इ एक महीना मे देखेलियए तब बुझाएल हेतै जे अपन जानते ते अपने इंट्रूमेंट करतै कि
दि-दि-दि। आ छैहिये कि छैहिये कि काज नीक से करबै तऽ किया नै देखतै, अपने बुझा जा छै कि हां-हां-हां-हां-हां और तहन तऽ ठीकै तब ई सबसे बढ़ियाँ इहे कमे दूरमे ए दूर नै ये। सबसे बढ़ियाँ बात तऽ छै छै जे हाँ ग म घर लग नजदी दू किलोमीटर, एक किलोमीटर दूर नै-नै भेलै।
इहौ नै एक दिन बैंक मे काम छलियै माय के तऽ की कहै छै चेल गेलौ। बैंके मे भैर दिन मां वला में काम मे लाएग गेलियै, मतलब हमर साइन के बिना नै भ सकै छलै, हमर और मां के साइन के बिना। त हां त उहो दस ता दौरल छलियै, आब एलियै तऽ क्लियर भेलै आब। तऽ हुँ आब तऽ ओ ओय मे हम भैर दिन उहाए में लागल रेह गेलियै तऽ घरे पर आएब गेलियै तहन नहियो गैलिये ते कुनू प्रॉब्लम ते ओ
हां-हां ओ तऽ छैहिये अरे ओ तऽ लोक के अपन काज-धन्धा के जकर रहतै तऽ ओकरा के काज करतै तऽ किछु अपनो काज रहै छै नै कुनू आदमीके तऽ अपनो काज छैहये। तऽ उहो तऽ ओहिमे क करा पड़ै छै, ओय मे तऽ छुट्टी-उट्टी एक-आध दिन भए जाय छै तै से तऽ कुनू भी दिक्कत नै होय छै आ हेबाको नै चाही कुनू दिक्कत ए सबमे। हाँ-हाँ-हाँ आ ओनहियो कुनू अहाँ प पहली बेर जे पहली बेर काज थोड़ी कऽ रहल छी, आय एकरा आर के तऽ नॉलेज इहे कम्प्यूटर पर के जे काज के जौ नॉलेज इहे बढ़ियाँ जानकारी अय। कत नै या हुं हुं।
कैहिया चुप किया भ गेली, बजैत रही ना बजी ना जाके
माँओे के बना दियौ।
माँ के बनल छै, एप खुलल छै, मांओ पर
अच्छा।
कऽ सके रही अहां से अ ना उम्म हाँ ठीक छै ऐप के बारे मे किछ नै बाजै जेबे।
अच्छा-अच्छा नै सही बात छै।
आ और सब में की सब भऽ रहल रहे तबे आमों आमला-तामला फरल।
ए आम तऽ एहि बेर छला खूब फड़ल यौ की कहूं। अ आम तऽ एबेर आम तऽ एबेर की कहूं बड फड़ल छला बुझलियै आम जे आम जे छलै आम तऽ एहि बेर खूब फड़ल छलै मने पूछू ने तते फड़ल छलाए जे। हांँ- हाँ लेकिन की मतलब उहा कि गाँव - - हाँ गाँंव -घर मे आब केओ छिहे ने तऽ ओ आम के की के खायत सेवला बात।
हाँ टका। ने तऽ दिल्ली अगर केओ आबय वला हेथिन तऽ हुनका द्वारा आम भेजबा दिहा।
रुकी की। होअ बड्ड भय भारी छै भारी चीज छियै बुझलियै हल्का-फल्का चीज ने-ने छैय। वएह अन्ने रहे अपने गेल रहे हाँ छोटका गेल रहे गाँव तऽ आनलकै तू अप अपनो आनलकै गाड़ी मे तैयो बुझियौ जे मोन अथी ने भेलै ओते आनल कतेक आनत आनते लोग भारी चीज छै न उठ हाँ उठ उठनाइ -बैसेनाइ कोनो हल्का- फल्का चीज है छै तहन न जे चल लऽ लेलक दु एक किलो एक किलोमे होइवला चीज नहि ने छै।
खा क त मोन भैइर गेल अहाके।
हँ हँ हँ आम तऽ अपन हँ हँ। आम तऽ भैर भैर खूब छलय हँ लीची नहि फड़ल छलय लीची नहि फड़ल एयबेर।
आ आ आ।
लीची नहि फड़ल अय बेर ऐह जे नेबो। हँ ओ नेबो बाड़ी मे छैय। लीची गाछ हँ हँ हँ। बढ़िया हँ बढ़िया गाछ छैय पिछला बेर फड़ल रहय। हा एहिबेर नहि फड़ल छलैया।
छोटे टा बच्चे छथिन अपन।
नय ठीक ठाह हँ बेसी नम्हर नय छेथिन।
मतलब बच्चे माइन सकै छियै एगारह बारह सालके।
हँ हँ हँ हँ सैह सब‌ बहुत निक। जुऐल गाछ नहि कहबै हँ जुऐल गाछ नहि कहबै एखन नवगछुए हँ नव। हँ हँ हँ हँ नवगछुवे छैय अखन। अय पहिले ह नहि रोपै छलखिन हैं ओ सब।
किहौ।
पहिलहे स कहय छलियैय ये रोपय लै त सब कहय छलखिनहैं जे गांव में जे ओ लिच्ची नय सब गा छै सभ लगमे तऽ लीची की होइ छैय जे फड़ल न तऽ अहाँके धियाापुतासभ। ओ छोटके छोटकेटटा मे न तोइर क सब खा लै छैय फेक दैय छैय। खाय की जे फेक देलहक तैय हं त। तैं लोक जल्दी गाँवमे न देखै छीय हमरा गाँवमे जल्दी केओ लीची सब रोपत नहि जल्दी। किया तऽ ओ किछु फायदा होइ नहि छैय आब बच धियापुताके रोकलो नहि न होइ छैय सभ बुते। जे नहि खाउ नहि खाउ हँ नहि होइ छैय रोकल तहि दुआरे। से हँ लेकिन फेर बादमे रोपलखिन तऽ। आब ओ तैयो भेलैए एखन फड़ै छैय कनि-मनि फड़ल कुनुबेर फड़ल कुनुबेर नय फड़ल से बला बात।
बच्चा सब खेतै न आराम स वैह।
हँ हँ से तऽ छैहे आ।
ह आर हम्म तहन फेर की की कहै, तहन फेर हम तऽ अमेरिका गेल छलु हें अखन। हां अहाँ कता अमेरिके गेल छलु ना हां। हां गेल छलौ हम तऽ फेर की केलियै एक, एक दू करोड़ के तऽ चेक एनैये फेक देलियै हां और ठा लेलकै अमेरिकन सब भिखारी सब जे छलैया सब। अहाँ कता गेल छलु हैं, लंडन गेल छलु हैं की।
एन नै नै नै हम एखन नै कतौ हम तऽ वाएह की कहु हम ते विन्दावन, बनारस अही सब मे लागल रहै छी, हम आब भऽ गेलौ अथी नैयौ, आब हम ध धार्मिक हां धार्मिक आदमी भऽ गेलौ आब हम।
धार्मिक भऽ गेलिये ओ आ अच्छा धार्मिक के साथ आब दूरो भऽ गेलियै आब अहाँ भऽ गेलै आब बुझा रहले।
हां आब सात्विक आदमी भऽ गेलौ हैं, आब हम इहाए सब मे लागल रहै छी, हम नै आब घु कतौ घुमै-फिरै लए नै जाय छी हम आब तीर्थ बर्थ करऽ जाय छी आब हम।
हां जा।
हां, हां बिन्दावन हां। बिन्दाबन, मथुरा, बनारस ई सब जगह पर गेलौ हरिद्वार ऋषिकेश। ई सब आ ई आ नैनीताल, मसूरी ई सब जाय वला नै छी आब हम। आ हां ओ सब हमरा नै नीक लगैया आब।
औ तऽ बिंदावन हां ई नीक करे छी अहाँ आब भेल ने वृन्दावन जायके चाही। साल में कम से कम चार पाँच दसो बेर नै गेलौ।
हां नै-नै ज जखन मोन भेल बुझियौ ना छी कतौ विदा भेलौ अगर घर से बाहर निकललौ तऽ बुझियौ कुनू ने कुनू तीर्थे जा रहल छी हम।
वाह।
हां-हां-हां-हां। हां तीर्थे वर्षके रहैया हमरा आब, आब कतौ चीज और कुनू चीजके नै रहैया कतौ जाय के। देखतो छियै टी वी ती वी मे या कियो कहबो केलक कतौ जाय लए तऽ नै मुन करैया आब। ओ अ अहा ह हां अहाँ
एकटा योजना बनाएल जाय जे कि ए चाएर धामके एक बेर। जते गोटाभर छी एक महीना के चाएर धाम मे कम से कम एक महीना तऽ लागत अगर आराम से करऽ चाहै छी तऽ।
नै-नै सु ए कु कुन चाएर धाम कहै छियै अहाँ एकटा तऽ ई कुन चाएर धाम कहलियै, एकटा चाएर धाम तऽ कनिकबे कालमे भऽ जाय छै।
आ
ई सोमेश्वर ए सोमनाथ मंदिर, द्वारका मन्दिर वला चाएर धाम कैह रहल छियै। कि बद्रीनाथ लग जे ई बद अच्छा से वला छै। अच्छा ओ वला चाएर धाम हां ओय मे तऽ लगतै टाइम।
हां ओय मे तऽ कम से कम एक महीना लेबा पड़तैन।
हां ओय मे टाइम लगतै हां तऽ नै आब एगो चाएर धाम एतौ भेलैया नै ई जे अ बद्रीनाथ बला जे छथिन बद्रीनाथ लग ओ ऋषिकेश ओते चाएर पाँचटा छथिन आसेपास मे बुझियौ। ओ तऽ दुए तीन दिन मे भऽ जाय छै।
नै अपना सबके जे ग्रन्थ मे हमेशा से एगो चाएर धाम, चार धामके जे
हां, हां-हां ओय ओ ओय मे तऽ लगतै, ओय मे तऽ लगतै।
ओ सबने नाम।
हँ ओहिमे तऽ ओहिमे तऽ लागि जायत अहाँकेँ ओहिमे तऽ। मोट मोटी एक महीना अगर टाइम देबै तखने। नीकसँ दर्शन भऽ पात सौसे।
आ। आओर तहन फेर कीसभ भऽ रहल अछिइ तहन फेर फेर पटना बनल जाय।
की।
प्रोग्राम तहन फेर योजना बनायल जाय।
हँ बनाउ बनाउ हमरा तऽ दिक्कत नहि कोनो।